हँ कहियौ की हाल छै
आ बस बढ़िया आब कहियौ तखन अहाँके आवाज नहि अबैत रहेय आओर की भऽ रहल छै तऽ हम तऽ जे छै से की करब बैसल रहै छी भरि दिन
ओ जॉब यऽ तैयो बेरोजगार जकाँ
तऽ हम जे छै से काज जे छै से कोनो एक थोड़े छै हम अपना हिसाबसँ काज करै छियै नऽ
हू अपन अपन बिजनेस अछि
हँ हँ
अच्छा गाँव कहिया एबै
गाँव एबै अगस्त सेप्टे्बर मे
सेप्टेम्बर मे ठीक छै आयब एतहु बेसीे कऽ कमा लिअ खर्चा लागत साइर सब पर
कतेक लागत से कहू हमरा कहु कतेक लागत दस बीस हजारसँ बेसी लागत
नहि नहि नहि नहि अरे अना अबियौ नऽ पहिले कतेक आबै छलियै कनियोके लऽ कऽ आयब
नहि ओ तऽ नहि एत ओतऽ जे छै से अहाँके बेसी उम्मीद गोआ जायत या
अच्छा अच्छा हुनका ने हुनका सऽ हमरा बात नहि भेलै बड नीक छथि बड सुन्दर छथिन
ओ अहाँके सामने मे भेटबै तऽ ओर अहाँके नीकसँ गप करे छैय
हमरे सब जकाँ फ्री फ्रेंकली
ओकरा ई नहि जे मुँहमे रहल सभटा मुँहे पर कहि दै छै ओकरा कोनो दिलमे किछ छल प्रपञ्च नहि छै
हुं इंस्टाग्राम पर तऽ ओ बड़ दिन से छलखिन हे
की
ओ मेन गप छै जेहन जे ओकरा सङ्गे व्यवहार करै छै ने गप्प के केलक तैहिसाबसँ ओ गप्प करै छै
अपन मिथिलाञ्चल के लड़की तऽ नीक होइते छै यौ
हँ तऽ नीक होइ छै तें ने केलियै
हूँ उ-उ ई मे कोन गाँव छियै हुनकर
ओकर छियै गंगापुर भवानीपुर जे मंदिर एय
हँ हँ हँ हँ की कहै छलियै हूँ
उग्रनाथ बाबा के ओतयसँ छै हुनकर घर छनि अहाँके एक किलोमी-
अच्छा अच्छा एखन की करै छीयै अहाँ
हम त दिल्ली मे काज करै छियै न
अच्छा गाँव आबैत रहै छियै न
अहाँ गाँव आएल रहाए आबैत रहै या हमर बड़का चचा एक्सपारि कऽ गेल रहथिन ओहो मे आएल रहियै
अच्छा अच्छा
हर काजमे अबै छी बशर्ते कोनो
हँ नीक करै छी की
हमरा गाँव स तऽ बहुत ज्यादा अथि यै हमरा जे एक महिना पहिले हमरा कियौ कहै छथि ओहिमे हम आबि जाइ छियै
ओ-ओ हॅं नीक करै छी की गाँव तऽ जुड़ल रहबाक चाही
नै नै हम गाॅंवेसँ कोनो ई थोड़े छै जे हम अथीसँ मिथिलासँ छी हम मिथिलाके हमर कल्चर अछि हम तऽ भाइ हम तऽ जहाँ तक होइ छै हिन्दीए बाजै छी मतलब मैथिली बजलौं ई नै छै जे हमरा इंग्लिश आओर हिन्दी नहि बाज अबैया मगर मैथिलीए के जादा प्रयोग करै छी
यौ मैथिली कैले नै बजतै अपन मिथिलाञ्चल स छी तऽ एहिमे शर्म के कोन बात के कॉलेजो जायब हमसभ तऽ मैथिलीेए बजै छियै
हँ त नै तऽ नीक गप छै ने कतेक रहल अहाँके हिन्दी बाज लागत ई केलक ओ केलक ओ सब हमरा नै या
हँ तऽ अपन लोक सब सँ की
आब छैठ इन्तजाम भ रहल एय
आँय
छैठ के इन्तजाम भ रहल अइ कि नहि
नै अखन नै भऽ रहल छै
आब तऽ जन्माष्टमी एतै न पहिले
हँ हमर सभके अपन मन्दिर छै बड्ड नीकसँ होइ छै बड्ड नीकसँ अपन लक्ष्मी नारायण के मन्दिर देखने छियै
हँ-हँ देखै छियनि
हँ ओहामे
अच्छा नै जन्माष्टमी तऽ खैर अपन सबकें पर्व अछि
हूँ अपन सबके बहुत पर्व छै बिहार के
बिहारमे तऽ छैहे अहाँके एतेक रहै छै आओर मिथिला हाट गेल छी कि नहि
मिथिलाहाट एक बेर गेल छी अहाँ?
हम तऽ
ओ
तखुनका नियम छैय ने।
किछु बड़ नीक चीज अपन मिथिलाँ जुड़ल सब
अखन-अखन छैय ने जे बिआह हैत सबसँ पहिनेे मिथिले हाटमे भेटत।
अच्छा अहाँ गेल छलियै, हम तऽ अपन दीदी जीजाजी सब संगे गेल छी शिवानीके चिन्हैत छियै ने?
हँ! शिवानी क हम
हू तऽ ओकरे संगे गेल रहिये ओ निशा सबगोटा गेल रहिय बड मजा आयल रहे। ओत के भनसाघर कते नीक छैय।
बङ्गा घरमे अहाँके जे खेने हेबै से टेस्टी खाना भेटल।
हँ हँ ले ओ मिथिलांचलके लोक ले नहि छी, मिथिला से बाहर के लोक ले छीय ओ। अपन सभके तऽ घरोमे ओहे जात पीत ओ सभ तऽ रहिते छैय।
नहि नहि तऽ ओ जे अपन मिथिला ताहि पर मिथिलाके प्रसिद्ध भेलखिन ने ओ मिथिला
हँ जे बाहरके लोक आबो तऽ देखौ जे एतऽ मिथिलाञ्चल मे हरेक चीज छियै।
हँ, ताहि दुआरे छैय ने तऽ मड़ुआ रोटी यहाँ अंदिना घरमे नहि बनल। मकइ के रोटी बनै छैय सब चीजके रोटी बन साग बनत खेसारी के साग बनै छैय, अदौरी सब
हँ हँ हँ हँ सबटा रहै छैय।
तऽ ताहि दुआरे जे छैय से मिथिलाके अपन हाटके मानल गेलया।
हँ हँ
अहाँके श्यामा माई मन्दिर के जे छैय नाम सुननहे छियै। तखन त जानकी जी अपन घर के बगल मे।
हँ तऽ।
आ जानकी जी कतेक दूर दूरसँ लोक सब अबैत छैथी। जानकी जी के
हँ बड दूर स। हमरसभके घर तऽ बुझियौ तऽ बॉर्डरे पर छैय, जहन मोन भेल जनक पुुर चलि जाउ घुमिकऽ आबि जाव।
हँ त ओहाँ के कनिकबा दूर छैय जयनगर टॉप हो गेलै तकर बॉर्डरे छैय।
हँं हँ बॉडरे पर तऽ घरे छैय हमर नानी गाँंव घरे छैय नेपाल मे।
अच्छा नेपालमे अपन मिथिला के बड आदमी छैय नेपाल मे।
यौ आधा नेपालो मिथिले छैय एत के लोक तऽ कनि मनि हिन्दियो बाजत लेकिन नेपालके लोक प्रॉपर मैथिलीए बाजत।
उहाय हेबाय चाहि नऽ ह अपन भाषा जे छै से मैथिली आदमीके बजबाक चाही नऽ
हू
ओ अहाँके जे छै से अपन भाषा कखनो नहि कते के देखबै इंगलिशे मऽ गप करऽ लागत हिंन्दीए मे
कर मारबो करी मन तऽ करतऽ मारबो
हँ अगर अपन भाषा जे छै से। प्रयोग हर जगह हर जगह मिथिला कऽ अपन मैथिल बजबाक चाही आदमीके प्रोपर
अपना सब तऽ बाजिते छी जे नहि बाजै छीिय ओ जानै
सब बचो होइ नेो जे अथी रहे छैन बच्चा पढ़ इंगलिश मीडियम मे तऽ हुनका हम ईहाय अपेक्षा दे भाई इंग्लिश मीडियम मे पढ़ै छै बहुत नीक गप्प छै मगर हुनका छै ने सिखबयके कोशिश करू जे अहाँके गाँवमे ओ अपन मैथिल भाषा बाजि सक
हम तऽ इन्फ्लुएंसर छलियै पते यऽ अहाँके तऽ हम तऽ मैथिलीके प्रचारे करै छलियैयए
ओ पहिले छै अभि रहै छलनि की कहै छै अथीके मिथिलाके जे छै से कतेक आदमी हिन्दी छोड़ कऽ मैथिली बुझबे ने करी छथिन बच्चामे
हँ हँ बच्चा सब नहि बुझै छी लेकिन अखनो कते बच्चा छै जे बुझे छै हमर मामा मेर ा रहै छै हुनकर बच्चा सब मैथिली बाजत अहाँके लाज लागि जायत
ओ जे छै तऽ ओ अहाँ के बीच मे मतलब हिन्दी बजनाइ चालू क देेल रहे तकर बाद फेर पूजा कऽ फोन करके बहुत बात कहलियै तकर बाद छैय जे आहाँ कऽ फेर आब धीरे धीरे मैथिली बजनाइ चालू कऽ देलकै
हँ।
ने तऽ ओ बच्चा अहाँके बच्चा किया नई गप करते से इहो सब
हँ अहाँ घरमे जेना बात करबै उएह बुझतै नऽ बच्चा।
ओकरा जे छै से फेर अहाँके हमरा लग मे जे छै से हमरा सबरा बडड लगाव छै की बड लगाउ
अच्छा तऽ अहाँकेसँ तऽ आहो मैथिली सीख गेल हैत
ओ हमरा लगमे ओकरा एते लगल छै जे हमरा लगन ओ जे अकेला रहै, तऽ ओ अहाँके अपना माँ पापा के नहि खोजतै ततेक हमरा सऽ लगाव छै।
ओ तहन तऽ अहाँसभ मैथिली सीख गेल हैतत
सबटा बजै छै ओकरा जे छै जखन वीडियो कॉल कै छियै ने तऽ ओकासँ गप करै छै नहि तऽ तुरते कानय लगै छै
जाय एते लगाव भऽ गेल छलै
एखनो छै ओकरा जे एकबार हम वीडियो कॉल करऽ लगबै कऽ देबै ओ बचैन भऽ जाय छै
जा कऽ भेट घाट केेल नहि कऽ ले छियै तऽ
जाइ छिये मेानन गप छै हमरा ने समय के एतेक अभाव रहैया ने जे हम की क सकै छी दिल्ली मे ओ रहथिन तऽ ओ हुनका हम चौबीसो घं्टा हुनका लगमे हम रहि सकैत छीै मगर दिल्लीसँ बाहर जायके लेल ने हमरा सोचय पड़ैया
कते टा के बच्चा छलै।
कते
छोटे
कतेक आहाँ नहि चिन्है छियै
इती के इति दुआरे कहै छै ओकरा केले नहि चिन्हबे ओ त हमर सबके बेटीै
तऽ ओकररे दऽ तऽ हम अहाँकेँ कहि रहल छी इति दऽ
अच्छा-अच्छा इति हँ, जााकऽ भेट घाट कऽ लेबै राजस्थान सऽ दिल्ली कते दूरे छियै।
से हम बुझै छियै ने मगर हमरा एकसौ दिन कह मगर उह फेर अभाव भऽ जाइ छै ने। शनि रेव छुट्टी रहैया एतेक काजे घरमे मतलब रहै छै, जे हम अहाँके रहे छी ओहिसँ निक हम बुझय
काम वाला लोक के थोड़े टाइम मिले छैय
बहुत ज्यदा अथी रहै छै बुझलियै
हू
ई सब छै आओर आनंद सब अखन आनंद ओते बम्बई में रहे छै।
हँ गेले हऽ इएह बीच मे चाचा छथिन
अच्छा ओ छथिने ओ अथिन ने की
नहि पता हमरा पूजा छै हुनकर सबके हमर सबके सक्राति होइ छै ने तऽ पूजा छै आब हुंकर पार भऽ जेत
हँ ओ हमरा ये जे पूजा भऽ जेतनि ओ अथी कृष्ण पूजा तकर बादे हेतय तेतय
हँ हँ ओहिके बादे एथिन गाँवमे नीक लगै छै ओ बाहर मे आ बुझाइ निसो सब एते किी नहि पता नहि
देखिय गाँंव में निक लगे छै ओकरा नीक लगे छै जेकरा आमदनी के स्रोत छै। हमरा कहि कऽ पाय रहबे नऽ करत तऽ गाँव मऽ आहाँ कऽ केहन लागत
हँ हँ बात सही कहलियै।
आ ईहाय जे छैय
करू नहि यऽ तऽ दुखे से रहू।
उएह दिक्कत छै नऽ नहि तऽ अपना सबके गाँवमे ज अहाँके रोजगार भेट जेतै तऽ केओ ओ अहाँकेँ दिल्ली बम्बई नहि ऐतैय।
नहि यौ बिहारमे रोजगारके कोन कमी छलै, लेकिन फैक्ट फैक्ट्री नहि छै, बिहारके लोक तऽ बाहर जा जा कऽ अपन अपन वैल्यू अपने गवा लै छीिय।
समयमे बहुत किछु हेयत एहन किछु नहि छै अखन
आबय वालला समय मे छोड़ू नऽ फिलहाल बदसँ बद्तर स्थिति छै बिहार के
से तऽ छैहे से तऽ बिहारके बहुत जादा
यौ बिहार मे कोनो एजुकेशन नहि छै कि की नहि छै बिहार के लोक जाइ छी दिल्ली बं्बई मे जतय दोसर स्टेट के लड़का के दै छै बीस हजार ओतऽ बिहार के पाँच हजार पर रोकै छै ओहोमे इज्जत नहि करै छै तऽ हम
नहि हँ से तऽ छैने